हँ, गोर लागेय छै, भौजी।
खुश रहू, खुश रहू, आनन्द रहू, दनदनाइत रहू ठीक छी?
हँ, हम तऽ ठीक छै आर अहाँ कहियो ठिक छै। एतेकऽ सबेरे व्रत छला कि चारि चारि बजे खेनाय पै। खेनाय पाचि गेल जे चाय पीबऽ लगलियै एखने।
तो एगारहे बजे खााय छियै, हमसभ अहाँ सभ जकाँ हमसभ। तीन बजिया थोड़ी ने छी चायके टाइम छै कि।
खेलहुँ हे तीन बजे आ चायके एखन चाय बना पाँच साढ़े पाँच बजे।
अच्छा, नहि हम तऽ पीलहुँ चाय। आयल छलखिन अपने आयल तलकीन चाय पी कऽ। हँ, तहि दुआरे बनेनु नेहेलौ हन। हँ, तऽ चाय बनेने छलियै चाय बना कऽ अखने पिलौं ह।
बरसो होइ छलऽ। वर्षा भेल की होय रहल। वर्षा होइते छै, हमरा सभके कहाँ हमरा सभके कनी काल भेलै आ फेर हौवा रौद उगि गेलै।
नहि एखन हवा लेकिन बन्द कऽ देलक आब गुम केने जाइया। हँ, लेकिन पाइन एखन तक होइते छलऽ
उमस सभ भेलै जेना चिपड़ चिपड़ करैया देह हाथ शरीर सभ।
छै ते सैह होइ छै।
ह, चिपिर चिपिर करै या। पंखो नै सुनवाइ करै छै, ओ रति तेहन छैबे
हँ, ई एहि मौसमके गर्मी एहि भरि मौसम रहिते छै हँ पू। पूरा महीना।
भरि बरसात भरि बरसात एहने गर्मी रहत अहाँकेँ कहै छै। बेच बला, ह, पंख। नहि रहत ताइके बाद जेबे ऑनेहे क। पूरा हमरा लगे एक डेढ़ महीना एना रहै छै, हमरा लाग पूरा।
हँ, हँ, हँ पूरा सभ सौन तऽ मतलब ई कि कहैत छै, अगस्तमे अछि। तीन तारीखसँ शुरू य।
अच्छा तीन तारीखसे सावन चढ़ि जेतै सावन चढ़तै। चढ़ि जेतै, लऽ जेतै सोमवारी तीन सऽ। कैएटा सोमवारी छैऐ बेर। चारिगो होतै पूर्णिमो सक बालीके कनैतो बाज़ीके
हँ, हँ, एहि बेर च
चाइर का हेतै त जे जिनका जे के जै से करतैथ‌पूर्णिमा संक्रैत लगैए आय बेर लगैय संकरायत एहिबेर तऽ लगैय सकरायते ने पहिले हैयत कि पूर्णिमा
नहि एहिबेर सकरायते पहिले होयैत तहन पूर्णिमा हँ मलेमास पड़ल छलै ने तऽ मलेमास जे होइ छै तऽ हँ
अछा आगा बढ़ि गेलै ह ह सबटा भीध भऽ गेलै आगा पहुँच गेलै सबटा पीछा तऽ एते आब तऽ भऽ जइता एहि महीनााके लास्ट त सावन सोमवारी होइत रहैत छलैया
हँ पन्द्र दिना आगा बढ़ गेले ने पंद्रह दिन सब ती तीर्थ आगा बढ़ जाय छै
आ पञ्चमी कहिया अयतहन पञ्चमियो हैत ने
पंचमी ओहि पहिले सोम जे अछि तीन तारीख के ओहि
तीन तारिख के ओहि दिना पञमीयो अय अच्छा अच्छा त‌दुनू चीज भऽ जायत संगें बढ़िआँ अछि अइ लग अलग दिन नहि करऽ पड़त एकके दिना व्रतो भऽ जायत करै छियै ने सोमवारी पाँच चौकि ने
हँ हँ सोमवारियो करैत छै पञ्चमियो मधश्रावणी के न अनूना करैत छी हँ हँ
तऽ भऽ गेलै हा सोमवारी मे तऽ एकटा निमहिेए जायब भएए जायब आ मधुश्रामी रहत अहाँके ओहि दिना कहिया ए मधुश्रावनी बाद तेरह दिनके किछु होै छै कि पन्द्रह दिनके तेरह चौदह दिनके होइ छै अच्छा दिन एतऽ पतरा नहि देखलखिन हेब तन पतरा देखथिन तखन ने पता चलतै है सोमवारिओ के छै एक महीना छै हम तर पूरा महीना सोमवारिए चलते चैटा सोमवारी छै तऽ अगिला महिना पूरा महीना सोमवारिए भऽ जायत
सोम हँ सोम मंगल सोम मंगल तऽ रहबे करतै व्रत हँ मंगलवार
करै छी अच्छा तहन तऽ सोमो के व्रत भऽ गेलह तऽ मंगलो के भऽ गेल सभदा भऽ गेल आ दुनू दिन सहबे तऽ राति मे की करै छी नून खा लै छी नय
नहि नहि खाइ हम नून मंगलमे तऽ खा लै छी हँ लेकिन सोमवार हँ सो सो अनूने फलाहारिए बुझियौ अनूना नहि करै छी हँ
दसी आम सब आम तऽ रहै छैखनस सोन मे ने चूड़ा दही आम अपन खा लिअ नहि तऽ
खेबै तऽ फलहारी थोड़िये ने भेलै
अच्छा अनौना भेलै अच्छा फल लए तहन तऽ आम आम खा लिअ दूध पी लिअ हँ से सब खा लिअ अपन की करबै जे अनोना करै छथि से चूरा तूरा अपन तस्मै तस्मै रैन लेलैथ अपन
नी संगे तहन तऽ अनूने करियै हँ आ ओ जहिया से चलि गेलखिन ने हँ ओ चलि गेलखिन ने त नय दुनू गो करइ छलियै लेकिन हँ ओ लेकिन हँ के बनायत ओहिसँ नीक तऽ भाय फलहारे कऽ लियअ ओ चारिटा पाँच टा तऽ सोम होइ छै हॅं हॅं अहि दुआरें हम कऽ कड़ा लगा लियए हँ फेर हमर माँ कहलकइ नहि जहन शुरू केलथि तऽ आब पाँच सालसँ पहिले नइ छोड़िहेँ तऽ हम कहलियै चलू एहिमें की छै अनूने के हँ खा कऽ कोन सा ओ होइ छै
नुनगर खाउ नुना खाउ फलहार मे तऽ पान होइ छय किछु आम के महीना रहय छय
हँ नय किछु तऽ साबुदाना रहिते अछि उएह रान्हि लेलहुँ आ अगर लास्ट अबैत अबैत सोमवारी आ एहि बेर देखबै जे जखन लास्ट तैं ने सोमवारी ताबेत मतलब आम झखड़ जेतै नहि रहत
गाँव में तऽ रहैया कलकतिया रहैया की
हँ एतुका कलकतिया नइ नीक लगे छै केहनो नहि
अच्छा एतुका नइ बढ़ियां गावं तऽ बड़ नीक बड़ब बड़ बढ़िया कलक किया रहय छै पूरा सावन कलकतिया आ अलत्ता मे गाछ कते फोड़े या अहाँके तनान में कतेक रहय छै भरि सावन सब तोड़ कऽ लऽ जाइ छै बच्चा सब उह सावन मे त पूरा पब धोई छलखिन हैं तऽ पूरा बाँटे छलखिन
तत जामुन अइछ फड़ल से पूछू नहि ओर आब तऽ ओ पैकारी अब हँ पैकारी बला अबै छै कहैत छै नहि ओ तोइर ने बेचै नहि छथिन वएह तोड़लथि
आम बेच देलखिन की खाइत छलखिन खाइत छथिन
कते खेबे करथिन बुझल नय य हमसभ भाईजी अहाँ के कोन सा फोन कऽ के पूछथिन आ नहि जे भी केलखिन हँ से अपने हँ जे हं जे भगवाने मालिक छियै आब कहियो अपने जेबइ एहि बेेर कहाँ गेलखिन नइ नइ गेलखिन एहिबेर आ टिकट पहि सेटा हँ
हुनका पचतो नय ने छैन झनै आम तऽ ओन न छ ने ओन नहि हम पचे छ
खूब कऽ बटथिन की छोड़थिन तो हँ इहो नइ से कनि अमोटो बना लिअ धिया पुता पुता लए सेहो नहि करथिन ओ हुनका घुमिते घुमिते नय फुरसति भेलब फुुरसतऽ भेटतय
गाँव में तऽ सभके रहैत छै तऽ हिनका कोन जरूरत छनि बाँटोक
से थोड़ी हं ने हिनका केतवो रहते तऽ कहथिन रुख बबली तोरा हम ई वला आम आन के दै छौ तोरा घर मे ई वाला नहि छौ हम तोरा ई आम कऽ के
ऐसे बढ़ियां तऽ बेचत बेच लेतै तऽ दूटा पाइ हेतइन तऽ घर में भैया चीन्नी चायपत्ती दूध आबि जेतै हुनका तऽ शौख चाह पीबय के कनि बेसी वैर छनि कि नहि हँ ओ जे बेच लेता है तँ तहि ने तऽ ओ ओ बेच कऽ तऽ चीनी चाय पत्ती ई दूध वाली के पाय द देेथिन से नीक करतैथ चौर आटा मंगा लेत तऽ तामे पैसा देथिन ई बाँट कऽ की हेतैन गाँ हँ बाँट दियौ ज्यादा नहि बाँटो चारि टाका शौक वाला चीज छै कालक चीज छिय अपन दियौ
आ सभके तऽ फड़ले छै आब जे भी करत नै नै हां अपन जे करऽके हेतनि जहन हमसभ ख खाए लए नहि जेबै बौआ अइ हँ त तऽ हम कथी लए दूटा पाइ लए से झू्ठो के परेशान देखबो त उहे करैय छथिन न बिछहो त उहे जाय जथिन न कोन सा जाइ छियै ह आबओ किओ कहतेजे दू सए फड़ल अच्छा एते फड़ल य छै आब हम कोनस गेलियै देखऽ लए हँ
छ सए फरलैग
हँ गेल रहथिन बौआ गेल रहथिन तऽ कछ काने रहथिन तऽ पाँचटा छटा कते अनथिन तऽ पाँचटा छटा दे ने रहतै चटनि लै ओहो केत हँ ओकरा बच्चा तऽ बुझियौ ओहिना कऽ चैरकऽ चैरकऽ मम्मी हँ आमवला छै दऽ दे दऽ दे तऽ हम कहलियै जो खा लए हम अपने खरीदे केऽ खैएब
हमरो त हमर बौआ तऽ सबटा खा गेलै चटनियो नै बन देलक सबटा कचे खा मिटका रहै मिठका बला रहै त सबटा समे भए गेलै एकटा थोड़े बाद मे बचलै तऽ हमहुँ
खेलौहु हम कहलियै नहि खा ले हमहु सेए कहलियै से जो कनि गाम दू एकटा एकटा खटमट्ठी बना लेलौं हम कहलियै कि एहिठमन तऽ आम
बड़ नीक लगै छै बड़ बड़ नीक लगैे हाँ आम के खट मिटठी चीनी दकऽ अच्छा ओकरो निकल न है रोटी तोटी सने नहि नीक हमरा लग सोहारी तोहारी नहि पसन्द ओनैहे चाटि चाटि कऽ आंगुर ल क आंगूर ल क चै चैटक बड़ नीक लगै छै नइ नइ ओ नइ नइ ओ ओइ संगे नइ ओइ समे घरदैन दसँ नीचा नइ जायत घोटाएत नइ न ओ अ अंगूल ल क चैटि चैट कऽ ओ चाट मे बदनाम लगै
संगे खा लै
रोटि सने अपन अहाँ सोचैत अहाँ के नीक लगैया नहि तऽ सोचै छियै जे ह एटा दु किछु आ जायत आ हमरा नइ नीक लगैए ने ओ ओना नीक लगैए बचजात हँ मर महगा छै ने बाहर भी तऽ सब्जी तरकारियो तऽ बड़ महगा छै गाँंमे नहि नै ने गाँंमे तऽ भतेरे अहाँके बाड़ी मे रहै छै सब किछ
एक किल आधा कि एक किलो के बनाएब त कैए दिन खाएब लेकिन आहां के हं भायो न अथि करै छथ नइ वेगैर तरकारी के थोड़िए न हँ
भैया ड्यूटी करइ छथिन तऽ भैया ताकत औते तहन ने ताकत औते तऽ शरीर में तखन ने दूटी करथिन सब नय खेथिन तरकारी त टी ग गेल हेतइन हुनका के दूटा पा के आनत नइ एक बाटी सब्जी देबइन खायइल तरकारी त हं की करबै हँ से हँ से तऽ इ आम के अचार आ चाइर रंग के सचार त भैया त अपना मिथिला में तऽ चारि रंग के सचार के बिना खायके रहै छै चाहे आहाँ बाहर रहियौ जे जीव आ बहसल जे जीव छै एक एक हाथ के जीव जे नॉरमल छै से किछु ने कंट्रोल हेतै चाहे कतहु रहियौ बसमे नहि ने रहतै
हँ ब आ आइयो बनेलहुं हैं पइन होइत छलै तैयो भात दालि भाँटा अल्लू के तरकारी हं आम के चटनी हं आ पइन कनि होइ छलै तऽ
छलए तो हम ओकरे चटनी अआ सोहारी बनेने छलौं ह
ठीक ह नहि खेरी चटनी हका सबके तऽ किछु ने किछु चाही ने रस वला चीज
ए में बच्चो सब खा लेय कढ़ी चटनी संगे तऽ भात नहि बनेलहुं हेँ गर्मी बहुत लगै छलै कह नहि आ नीक लगैया हं एतुका ने बाहर वला तऽ लसफस करऽ लागत उ ह ल लसी वाल ओ नय नीक रहै छ ह
हमहुं शौक से एकबेर हं
तऽ अन्न उएह छल ले कनि कहलै चल बच्चे ख छल बच्चा सब छलखना कनि कनि कनी कनिक अनने छलखिन हं बेस हँ कनि कनि अचारो अनने छलखिन अचारो बनि बनि का सबचीज अचार खेरही कुम्हरो आम के नेबो वला न ने वला बनबइ छथिन ओते बढ़िआं नहि बनाय लन तब
अच्छा अच्छा